हलो। गोर लागैय छी भाभी।
खुश रहू कतऽ छियै।
अपने एहिठां छी।
अबाबा आवाज आबै छौ पंखा के।
नय आब नय आबै, आब जाइया।
हूॅं।
हम अपने घरमे छी ठीक ये अपन कहियो चाय सब भए गेलए।
हाॅं चाय सब त भोरे भाय पी के गेल गुरोक अयठाम जबरदस्त हाॅं जबरदस्ती भेजलियै एहे थाकल इन्सान नय अथी भैऽ गेल छैय, भोरे मनीषा जाइ रहै ने गाड़ीे रिजर्व रहै मनीषा के। ओहि पर ओहि पर भेजलियै कहलियै ओतय तके करणपुर तक चइल जेतै ओहिठामसँ फेर अपन ऑटो से हाॅं सुपौल बजार पर उतरि जे हाॅं ओते से अपन बस या कोनो चीज पर चइल जेतै। आ निकैल गेलै त निकैल गेलै खाली एक रत्ती दही चाइट क निकललै। एते सबेरेके राइतके त ओहिना गदवैल सबके मन त हाॅं निकैल गेलै आब देखियौ त। आ मेन बाद हँ हाॅं वएह नीक रहतै कम से कम वएह ने कमसँ कम दुइयो दिन रहतियै आब त बिल्कुले टाइम नहि छैय फेर आब त आबैय पड़तै।
हाॅं।
हम कहलियै एहिठाम स हम गाड़ी रिजर्व कए क चइल जायब आ अहाँ ओयठाम अपन की नाम छियै, सीधे लगमा चेइल एब काल्हि आब। त काल्हि भोरे आ साँझ आबय देत त साँझ।
हाॅं भने आबै गेलैऽ आयत ने हिहाँतथ आबेलगुड़िया।
हाॅं तऽ तें हम कहलियै हम कहलिये आब ओकरा बाट मे हम बैसल रहबै।
ते
आब, आब जे कहै किओ उएह ने। आब ओकरा बाटमे हम बैसल रहबै तब तऽ नहि ने हेतै किएकि हमरा परसो टिकट छै।
हाॅं फेर एतो समान सबके सैतने छै।
हाँ समान सभ सतना छै, चाहे किछो कहैय बुढ़िया-बुढ़िआ कहतै जे कि नहि हम छियै। अ बाप के बाहर पड़लै तऽ बाप पहुँचा गेलै या अपने से चलि एले। तऽ की करबै जब हमरा मजबूरी छै, तऽ हम आब ओहिठाम नहि भेजतिये। तऽ ओहो नहि बात अथी होइ वला रहै।
हाॅं कहथिये एते दिन पर आयल नहि आयल भेटो करै ले। हाॅं सब चीज ने देखा पड़ैय छै।
चीज हमरा सबचीज हमरा लए सब बराबर छै।
सही बात छै।
हमरा पास नहि छै, तऽ कमसे कम आ अथी तऽ छै, जे कम से कम जाके अपन भेंट कए लिओ। छुच्छो हाथ जाय कऽ अपन भेंट कए लियौ छुच्छे हाथ तऽ नहिए जाइ छै त ओ तऽ अपन मिठाइ काल्हि ओकरा पॉकिट में देखलियै। मतलब तीन हजार टाका हम तीन हजार टाका हमरा देलकै खर्चा करै लए। ओहिठ लगमीमे आवाज आबैए
नहि आब जाइयए
हँ तीन हजार टाका देलकै हमरा लगमेमे खर्चा करै लए तऽ ओहिमे से देखियौ दू हजार टाका तऽ ओहिना भए गेलै। पन्द्रह सोलह साठ टाका के अथी भए गेलै तीन तीन टा नुआँ भए गेलै।
पन्द्रह सए त भए गेलै तीनटा नुह फेर स
साढ़े नहि मतलब साया ब्लाउज मिल कऽ साढ़े पाँच सए के
अच्छा
एकटा त पन्द्रह सत्रह सए टका के इएह भए गेले आर पेंट शर्ट के कपड़ कपड़ा घरे में रह आ फेर अंगगना मे से ज पर दान अथीपर दान पचास पचास टका ओहिठाम दान केलियै फेर हे भैयए मनीषाके बेटी गेलै तऽ ओकरा सए टाका पकड़ेलियै तऽ एहिना कए कऽ आब हँ आब आबैके भतीजा भजज सए टका नहि ओ तऽ कनिटा मनीषा रहे ने ताहि दुआरे सए टका नहि तऽ एक भतीजा भतीजाके दसो टाका दए दै छियै ने
हँ
तऽ खुश भए जाइ छै हँ जे कनि कमसँ कम लेकिन दै छियै सभके त
भाना दए दै छै कते दिन पर तऽ जाइ छियै दू साल तीन साल पर तऽ आबै छियै।
टका पकड़ा दै छै अभरी तऽ देखियौ नहि मिाइ आनलियै नहि बिस्कुट आनलियै किुछु नहि। हम कहलियए चल आब कतय छै दस दस टका सब
आ नहि रहे या मम्मी प्पा तऽ ओकरे सब परने जाइ छियै ई जतन के दुआरे करै छै ईसब ईसब चीजके बुझतै तखन ने।
नहि ई सब चीज ई सब नहि बुझे छै हमरा जते अपना घर मने अथी होइ छै कते हमरा उम्हरका जब मन होइ छै तखन ने।
सही बात छै।
आर वएह मनीषीके घरमे जहिना ओ अपना जमाके केलकै ठाकुरजीके ेलकै जे मनीषा के घर बड़ के तहिना एकर बापके इज्जत इज्जत करे दुनूके एक्े सङ्ग खाय लए दे ह भं्डारिए बनेलकै तऽ हे। भंडारी बनल छै तऽ एकर मतलब कि मुँह बन्द रहतै। लौथ काजू किशमिश लौथ ्राई फ्रूट लौ खथ के हाथ रोख तऽ फेर ओहि इन्सानके नहि मानल जेताै।
सही बात छै।
आँ सभ सभ मतलब हमर सचेरा भायसभ कहैत रहै इम्हरका जे भं्डारी बना देलकै मुँह बन्द रहतै बेचारा के चारि दिन रहतै मुँह बन्द रहतै कहलकै किया मुह बन्द रहतै भं्डारी भए कऽ किया मुँह बन्द रहतै। भंडार हुनका ले खुला छै जे मर्जी जखन भख जे मर्जी अपन निकालू केओ हाथ रोकैवला नहि छै।
ओ तऽ हम एकटा सुरक्षा के लिए भं्डारी बनलियै जेकी नाम छियै। कनिटा अथिियोकके दुआरे बना दै छनि एकरा भण्डारी जे भण्डारी बनतै तऽ कमसँ कम भण्डारीमे रहतै ने तऽ एम्हर ओम्हर नहि ने घुमतै। दारू सराब पियए लए नहि ने जेते इज्जत मटी मल नहि ने कहतै। चल हमर नहि एतुका नहिरा वला जानै छै। आब कतय कतय से लोक अबै छै तऽ सबके ने हीनस्ताय
हँ सही बात छै।
अही दुआर ओकरा जबरदस्ती भणडारी बना दै छै।
नीक करलकै।
भण्डारी बना दै छै चारि पाँच दिन इंगेजे रहै आ काल्हि परसू तक इंगेजे रहै परसू राति के दऽ देलकै चाबी। इंगेजे रहै अपन दू दिन घुमले बस भै गेलै। नहि तऽ काली भोर चल हँ अही सबके द्वारे कहलक जे नहि से केओ नहि बन त भण्डारी अ इहे लगमी वाली झाजी बनतै भंडारी।
हं हं
सब चमर चाचा चचेरा भाय सब। कहलक जे लग मे बनु हँ तऽ ओहिमे भण्डारी बनेयमे की छै जे कह सठलै सामान तू पहिले कहि दहक बस आब कोनो चीज एहन छै जे कि नाम छियै जे ककरो मना करयवला। हम बैसल छीय अपन जे सामानके जरूरत छह लऽ आ जा। अभी ई थोड़ी ने छै जे मतलब कि हँ एहि समानके जरूरत छै नहि नहि देबहो ई नहि करबौ हाथ पकड़ै छै लोग। हँ तऽ जे जकरा जर ज
बैस क निकायल निकायल
जरूरत जरूरत पड़ै छै ओतबा भए जाइ छै। और सब?
और सब ठीक य ओ आयल पीयुष?
फेर अवाज आबै लगलै।
कहलौ पीयुष आएल।
हां पीयूष एलै भैया की नाम छियै उम्म सहरसा जाय रहै ने भरत तऽ की नाम छियै एठा रोड पे छोड़ देलकै, उ उमहर से सहरसा चैल गेलै आएब गेलै पियूष।
हुं। भनाय घुम के चैल एलै कियो ते घुम कऽ चैल आएल।
हां कियो तऽ अपन फोर्मलिटी कियो तऽ पूरा काए लेलकै।
हां।
आ वाएह उ देलकै कनिया देलकै एकरा दू सौ टका देलकै हाथ मे आब ओय ले, ओय ले लड़ाय भाए रहल छै।
हमरा दे, हमरा दे।
हां उ ते कहै छै कि हमरा नै फोन फोन, फोन काए कऽ उम्म कहलकै जे मामी किसके लियै दे कहै रहै वाएह से ते वो आया तो उसी के लिए दिया था। पर पीयूष, पीयूष दे देना सौ रुपए उसको भी दे देना, कोई बात
ह ह
तब शान्त भेलै यऽ।
हुंह।
आ स
भेलै ओकरा देलक
हां हम हमरा नै देल, हमरा नै देलकै, ते मनीषा के ई सुतले रहै। ई सुतले रहै मनीषा के घर वला हमरे पाँच सौ टका पकड़ा कऽ चैल गेलै। एकरा कहबै, एकरा कहबै तऽ इ त नै एकरा बा पो के नै कहबै अ हां हे दू सौ एक तीस टका जे रहै कहै उम्म मुबाएल मे तोरा दु सौ ट एकतीस टका छौ नै।
हां।
वाएह ने आब उ कहै जे कि नाम छै हमर सबसे छोट साए साएड़ लागते नै इ
हां।
ऊंह हमर सबसे छोट साएड़ रहै। सुतल छै तखन से ओय दिन से मुंह लागल रहै बच्चा सब, सब एथी रहै। तब फेर मनीषा कहलकै आऐ हमर दीदये के दऽ दियौ नै जब दै के मोन यऽ ते दीदये के दा दियौ दा देतै उ।
हां।
ठाकुर जी कहलकै दीदी ले हलौथ ओकरा खुशी के दा दियै। बहुत स्वाभाविक छै, सब चीज के मान, मर्यादा, इज्जत सब चीज के जानै छै।
तब ना ओकरे सब ल लोकके जाय के मोन करै छै जे मान करै छै न तऽ ओना जाय के लोक के मन करै छै।
तऽ अढ़ाय बैज गेलै गप करते-करते-करते-करते। तब कहल ठाकुर जी कहलकै हो कन, कनि देर आर बैसौथ ने कनि देर आर बैसौथ ने अढ़ाय बैज गेलै तब फेर डे डेढ़ बजे राएत के कहलियै आब नै खेथिन तऽ हम, हम सब जाय छियेन सुतै लऽ हमरा नीन्द लाएग गेलैया।
लोक सब रहै छै तऽ गप-सप, गप-सप करै मे टाइम के पते नै चलै छै।
ह तब कहलकै ला उ दए दूध खाना। तब फेर दुनू टा एकस आब ई दुनूटा खेतियै तखने न जते स्वास दिन रहैय ओसब खेतिहऽ।
ह।
आर इम्हर सबके सबके खुआ देलकै आब ई दुनूटा खेते खैतिए तखन न हम चारिटा पाँचटा रहिए बहिन उसब अंगनेमे अंगनेमे खा लिया नै बड़का भैया बहुत स्टिक। मनीषा के बाप बहुत द्वारपर नै जेतैय बेटी पुतहु खाय लऽ बेटी खाय लऽ बेटियो नहि। बेटियो नै द्वार पर नै जेतै खाएला। अंगनामे व्यवस्था। ह अङ्गनामे जमाय सब चीज सब अपना आप जमय सब तऽ घरमे ह ह। जमाय सब अंगनामे अथी घर मे खाय आर अंगनोमे टेबुल कुर्सी सब ची लागल द्वारो पर टेबुल कुरसी सब लागल।
वाह व्यवस्था बहुत बढ़िया रहैय।
ह व्यवस्था बहुत बढ़िया रहै।
बहुत दियर एते दूरके रिलेशन भेकऽ एते करैय छैय ओ सबस बड़का बात छैय।
ह लेकिन ओसब इज्जत मर्यादा के नै न समझैय छथिन। डायरेक्टे नऽ कहै रहैय जे ह कोनो अपन पीति छैय जे जेबय कोनो। अपन पिति छैय जेबह ह आब आबैये हे देखियो केना मुँह छी। गेल रहै ओकर कनियाँ हमर भतीजाके कनियाँ भास्कर।
हा।
लेनदेन मे तऽ ढेरी के एलै न नुआ।
हँ।
कहैय छैय नै कियो। बुआ जी हमारे पास क्या रोज रोज आएगी मनीषा क्या मनीषा दीदी। यही क्या रोजे रोज आएगी हमारे पास। आ सब तऽ चलि गेलैय सबके तऽ ओहीमे सँ लेनी देनी में सँ दए देलकै। आऽ ह ह। उलट फिरके त काल्हि सहरसा गेल सोझ के नै कहै रहौ काल्हि जे फोन करै रीय साँझकेऽ सहरसा गेलै तऽ फो हम चारि बहिन रहि गेलियै रहे एकटा मनीषा पाँच पल्ला ओ नुआ आनलकै आ तब फेर एम अथी कि नाम छियै सबके कपड़ा लत्ता आनल कै। तकर बाद ओ आब मनीषा के ओहिमे सँ हम कहलियै हौ। कि हेतइ एकटा फोर्मेलिटीए छै ने ओहिमे से दए देबै कोनो बात नहि छै। नहि किया एना किया कहै छथिन किया देबै ओहि में सँ। ई ई रोजे-रोजे एथिन कि हमरा ऐठाम।
एखने एखने भोरे कहे रहे हँ हँ आब दीदी ओहिठाम दर्शन थोड़ी ने देतै। ओ तऽ मनीषा रहै ते भरि दिन अंगना मे बैसल रहैत रहथिन। एखन गेलियै ने दूध लय लेल हँ हँ आब इम्हर नहि आभियथ। जउ तऽ ओहिठाम दूध वला चाय पीबिहत जाउथ नहि देबेन।
कहलियै किए ने नहाए सोना कऽ आबै छियै एते नास्ता खाना चलतै।
हँ नहि ओकरो काल्हिका टिकट छै। हँ ओहो सब सबटा गाजियाबादमे।
गाजियाबाद मे।
इनकम टैक्स ऑफिसर छियै।
अच्छा, गाजियाबाद कतऽ ये।
ओहिठाम दिल्लीये में।
दिल्लीएमे।
हूं जेना हमसभ आनंद बिहार उतरबै ने, आनंद बिहार के बाद गाजियाबाद छै।
कहियो गेल छियै घर सभपर।
नै घर पर नै गेलियै कहियो, आब अबरी जिद्द कए रहल छै।
ऐ बेर चलि जायब। कहियो एहन हैत त, चाचा सब जखैन आबि जायत ने तकर बाद चलि जायब।
हे यै झरकल मुँह झाँपले बढ़िआँ रहै छै, ओ देखियौ ओ देख यो बीस हजार खाली फ्लैट फ्लाइट के किराये दए रहल रहल छै ऐं, बीस हजार खाली फ्लैट के किराये दए रहल छै ओ। हमरा एहिठाम अयतै कहिओ अयतै, दारुए पिलाय रहतै। मारे झगड़ा हेतै। वैह टेंशन भए जाइ छै कनिटा, अपन इज्जत प्रतिष्ठा आ बबली जिद करै छै ना पहिले ई सब अएथिन तकर बाद हमहुँ जेबै, हम कहलियै हँ ठीक छै। ठीक छै।
तब कनियो स्वाभाविक छै, कोन गाँंव के छियै यै
आ कनिआ छियै ओतुका, की नाम छियै।